हेलो
हँ की हाल समाचार
ठीक छै अहाँ कहियौ
हमरो हाल समाचार तऽ ठीके अइ मौसम केहने ओहन
मौसम एम्हर बहुत खराब भऽ गेल या कखनो बहुत करार रौद रहैया दिनक क आ साँझ के कऽ दै छै ठण्डा ताहि दुआरे सभ के सर्दी बोखार लागि जाइ छै
हुँ इमरो वएह हाल छै ताहि दुआरे बच्चा सबके वायरल भऽ रहल छै बच्चा के की सबके भऽ रहल छै पैघ छोट सबके हँ
हँ अच्छा ये अहाँ जे कहने छलियै कि कि मूड़न सब केलियै बच्चा के से भऽ गेल
हँ केलहुॅं हें हम बच्चा के मूड़न
हँ
हमर सबके तऽ गावे मे ने होइ छै
अच्छा
सभ काज जे छै से गाँवेसँ होइ छै कुलदेवी हमर सभके गांवमे छथिन
हुँ हुँ हुँ
हँ तऽ ताहि दुआरे जे छै से ओतहि होइ छै ओसभ
ओ
ओना कोनो कोनो जे छै गाममे जे छै ने से किछु प्रथा छै जेनाकि हमरसभके गाममे छनि जे हमर सभके जे छै सरस्वती पूजा दिन सभ सत्मी पातरि के दिन हमर सबके मूड़न हेबाक चाही लेकिन आब ओना तऽ नहि छै। लेकिन आब जहिया अपन लोकके टाइम भेटल किया तऽ सभ। आबैया सभके बहुत दिक्कत रहैत छै ने, ककरो रिजर्वेशन ओहि वक्त। नहि भेटल या ककरो खींच त। सेहो सभ होइ छै ने, आब अहाँ अहाँ जहन लोक समाजमे रहै छी। अहाँके तऽ सभके लऽ कऽ चलय पड़त तहिके वजह सँ जे छै हमरा सभके जे। सभके द तीन महीना पहिनेहि देने रहियै, मुदा सप्तमी पातरि के दिन तऽ हमरा सभके नहि भऽ पायल। लेकिन ओहिके बाद जे छै, से हम केलहुँ, जूनमे गेलहुँ।
हँ हँ, से तऽ सएह बात छै ने, लोक समाज चाही ने दूटा लोक। समाज नहि रहत तऽ नहि ने नीक लागै छै।
तऽ उएह तऽ रमण-चमन लागैत छै ने, आ बुझिते छियै गाँव घरमे। कते बढ़िआँ सँ होइ छै, विस्तारपूर्वक भेल अपन मूड़न, उपनयन आ मोन लागै छै।
हँ तऽ
हँ बहुते खर्चा केलहुँ, उपनयन जकाँ खर्चा हमर तऽ मुड़नेमे भऽ गेल। ई जे छै, से अपन सिंगर सभके सेहो बजेने छलथि। हँ, सिंगर सभ आयल छलए मूड़नमे।
खर्चो बड़ लागल हेत अहाँके।
बहुत खर्चा भेलै हमर सभके, हमसभ दियात बात बहुत पैक छियै ने, मने हमसभ जे छ से।
ह
बहुत बड़का परिवार छियै हिनकर, जे रिश्तेदार छनि हमर बरके। बहुत पैघ परिवार छथिन तऽ ओहिमे बुझियौ कि लगभग लगभग हम। बुझू एगो टोल जकाँ आदमी तऽ हमर सभके अपन रिश्तेदारमे छै।
तऽ सभ पहुँचल छलखिन हँ, तऽ सभके कपड़ा लत्ता। लेनदेन तऽ बुझिते छियै कते।
देन लेन होइ छै ने, के कपड़ा।
बड़ बेसी लेन देन, ओहि सभमे तऽ बहुत खर्चा हमर सभ। अहाँ सभके न भऽ गेल, आ अहाँ विदाइ देबो नहि करबै आब अहाँके जे से। साड़ी कपड़ा पड़ल छै ते अहूँके विदाई। विदागरी देबो पड़ै छै, नीक लागै छै। ई रमण चमन रहै छै, ई सभ।
खर्चा के घरे होइ छै, बुझियौ तऽ।
अहाँ किछु कऽ रहल छी, अगर किछु फंक्शन कऽ रहल छी घरमे तऽ बढ़िआँ सँ करू।
बिलकुल बिलकुल हँ हँ हँ सहए तऽ दूगो अहाँके। अ तऽ केने छलियै बढ़िआँ सँ ह। ठीक केने छलियै, उएह सभ तऽ मेन छै अहाँके तऽ। उपनयन सभकेँ अथि की कहैत छै, कहिया सोचैत छियै? अपना सभके तऽ कथी
पैघ नहि छै तऽ ओखन मुड़न केलहुँ हे आ खर्चा बहुत भऽ गेल ह तऽ कर। उपनयन करब किछु टाइम बाद, जहन बच्चा उपनयन मतलब। मतलब इहो छै ने, अहाँके जे से मन्त्र उच्चारण जकाँ लायक भऽ गेल। तखन हम उपनायन करू तऽ ठीक रहैत छै आ नहि तऽ बच्चा अपन छोट अ। हँ तऽ छोट अ तऽ नहि ठीक लागैत छै, बुझिते छियै अपना सभमे साल भरिमे मूड़न होइत छै ने तऽ। तीन साल पर पाँच सालमे मूड़न कऽ लऽ के चाही। मिथिलामे तऽ सएह होइ छै ने।
अपना सभमे तऽ उएह लड़की सभके नहि होइत छै, बेसिकली लड़का सभके भेल अथी।
आब तऽ लोग जे छै, एगो फैशन बना लेलकै, लड़कियो के केलक। की हमरा लग लड़की अइ तऽ लड़काँ कम थोड़ी अइ।
ओहो नहि ओहो मान्यता पर। अहाँ सुनबै, लोक कहत कि तखने करत, मन्नत माँगि लैत छै। हँ ह
किछु कबुला पाती रहल हँ तऽ कबुला पातीके पूरा करै ल लोक केलक लेकिन नहि आब ई फैशनो भ गेल आय अपन समाज मे जें लोक कहै छै हम हमर हमर बेटी अ तऽ की हम मुड़न ओकरो करबै मूड़न करैके ओ एक मेन मुद्दा होइ छै ने जे मतलब जे पेट के केस रहे छै न ओ हटि जयबाक चाहि हाँ साईन्सफिटीको रीजन रहै छै आओर अहाँ जे छै से समाजिको रीजन रहै छै जे ओ माथा कें केस हेटबाक चाही जहिस बच्चा बच्चा के अन्दर जे छै से सकारात्मक विचार एते बच्चा सकारात्मक रहत भविष्य मे स्वस्थ रहते दीर्घायु हेतै से सब के लऽ जे छै एगो अपना सबके मूड़न के संस्कार भऽ गेलैया
हमहुँ अपन बेटी के अथी तऽ सएह ने केलहुँ हमसभ गेल छलहुँ अथी बालाजी तिरुपति बालाजी तऽ ओते की कहे छै ओकर अथी केश केश कटेने छलियै ओना अथी मे सैलून मे लेकिन ओ केश के हमस राखि लेने छलिए यै कहने छलियै जहिया जेबै तऽ ओते दान दान कयल जाइ छै ओतऽ तऽ ओते जा कऽ अहाँके हँ दान कऽ देलियै नहि कोबला किछ नहि छला अ कहै छथिन कि की अथिओ ओकर कहानी छै कृष्ण जी के बहुत- की कहै छै पैसा के अथी छलनि जरूरत ओहि बालाजी के तऽ कृष्ण जी के रूप छथिन ने ओ तऽ हुनका लोगसभ दान तैं करै छै तैं लोकोसभ सभ हुनका द करै छै अपन केश ओहा रीजन छै तां ओत जे जायसे अपन केश दान कऽ दै छै हूँ हुँ
हँ किया ते सब मंदिर के पाछू कि किछु ने किछु अहा के लोकोक्ति कहावत किछु ने किछ तऽ उद्देश्य होय छै तां मन्दिर सबके निर्माण होइ छै
तऽ सएह हम सएह पुछलहुँं उपनयन बाप रे उपयन सब त और अहाँ के बड़ा अथी पर होयया बहुत बड़ा पैमाना
हँ ओ तऽ ओहिमे ओ तऽ बहुत बड़का लेवल पर करऽ पड़ते ने तऽ बसकटटी त हँ मड़बा बनबै वला
हँ बसकट्टी मरठहट्ठी याद हमर भाय सबके भेल छलय छलय से हमरा ध्यान अय बसकट्टी मरक अथि मरठठी चुरकुट्टी चरकट्टी बड़ की किछ हायत चरखा पर अथी अथी बनै छै अहाँके लगभग एक महीना तक होयइत रहत
हँ लेकिन आब लोग लग समय नहि ने छै और सब ऑफिस कॉलेज वा सब रहै छै इसकुल वाला सब त
हँ तऽ आब कहियो क नहि करे छै केओ एते लेकिन हमरा सबके के देखने छियै कि हमर सब के भाय सब के बड़ फरछा के भेल छल
नहि आब तऽ ओऊते नहि फरछाईया किया फरछाईया ओकर रीजन तऽ जानए रहल छियै सब ऑफिस कॉलेज वला रहैया सब बाहर भी इतर रहे वालला आदमी सब रहैया हँ तऽ फेर ओकरा सब लग टाइम नहि ने रहे छै तऽ पंडीजी के अपन कहला जे हमरा दस दिनमे निपटा दिअ तऽ आब ओहोसभ चीज जे छै छोट पैमाना पर होइत छै पहिले तऽ बड़का पैमाना पर होइ छलाह बड़का लेवल पर होइ छले गाम मे एकदम लागे ह ककरो घर मे उपनयन भऽ रहल छै पहिल लाग छलै जे मूड़न भऽ रहल छै ई चारि दिन पहिलेहेसँ चार दिन पहिले से हँ चार दिन पहिलहे से गीत होबे लागे छै
ह आ बुझियौ रोज भोजे हत भोज रोज लागै छै भोजे छै
हँ गाम घरके तऽ इएह मजा छै ने
ह ह
गाम मे जायब तऽ अहाँके किछु ने किछु के भोज भात के तऽ लागले ने रहै छै
बिलकुल
अपन मिथिलाञ्चल के तऽ उएह ने खासियत छै जेे भइ हँ प्रथई में त अपना सब बिका रहल छै बच्चा के मूरण करू बेटा तऽ मूरण करू पुनयन करू ओहिके बाद बिियाह दानमे जे खर्चा लागल से भेबे क हँ
हँ आब सएह छै अपन सभके तऽ आब अपन सभके तऽ इहो य अपनसभके मिथिला पेन्टिंग बुझल अइ इहो अपनसभके प्रथा एकटा जे हर किछ मे आइ काल्हि देखै छियैित मिथिला पेंटिंग वालला कोबर होइया बियाह दान मे नहि देखे छियै
ह आब तऽ एगो आब तऽ मिथिला पेंटिंग के तते फैशन बढ़ गेले या कि हम देख रहल छी जे उपनयन जे करेया तऽ जे मड़बा बन छै ओहिमे जे छै ओकरापर जे छै से खूब सुन्दर मिथिला पेन्टिंग करबाक लोगू ओतय हँ उपनयन करे छै बहुत एडवानंस भऽ गेलैएा आब मिथिलाञ्चलो मे बहुत एडवानंस भोगलेलो
सही बात छै
आ ई नीको बात छै अपन कल्चर विस्तार भऽ रहल छै ने
हँ तऽ अपनोसभ अपनााँ कल्चरके फॉलो करबै तखने ने बाल बच्चा बुझत आ अपना सब नहि बुझेबै तऽ ई सब केना बुझत ई सब बात
आ बुझियौ कि अपन मिथिला मिथिला पेन्टिंगके एतेक मान्यता छै जे जब पान से ल के और पद्म भूषण विभूषण तक भेटल छै
एक्पोर्टम्पोर्ट होई छै आयात निर्यात होय छै से सब चीज के नलत अहाँके
हँ बहुत लोकोग छथिन जे मिथिला पेंटिंग पर जे काज कऽ रहल छै तऽ वएह एगो यूट्यूब पर किनको देख अपन एड कऽ रहल छलखिन ह तऽ मिथिला पेन्टिंग मरबा सब पर करै छथिन मगर उपनयन करे के तऽ अहाँ हुनका से सम्पर्क कऽ सकैत छियै त ओ अहाँके खूब सुन्दर मीथीला पेनटिंग हँ आब जनिते छी मिथिला पेंटिंग केना होइ छै हाथ
हू ह ह नहि नहि हाथ सीखा छै
अ खर पर जे छे पेटिंग को देी
हँ हँ बहुत नीक बनबै छथिन अपना सब उम्हर बहुत जिनका अवार्डो सब बहुत भेटल छनि हुनका प पुरस्कार सब भेटल छनि बहुत एहन छ
हँ हँ बहुत बहुतर आओर इम्हरके जे छै लोगोसभ आब जागरूक भऽ गेलैए ने अपन अपन संस्कृति के लऽ कऽ अपन प्रथा के लऽ क सब बहुत
हू हू आ मेन देखै छियै कि बात ई छै कि अथी अहाँके मिथिला पेन्टिंग सिखनाइयो एकटा अथी भऽ गेल प्रथे देखै छियै घरे घरे सभ सीखैया।
तऽ ई अपन एगो संस्कृति के एगो की कहल जाय छै, धरोहर अ ने मिथिला। पेन्टिंगो को धरोहर। अगर जिनका आबै छनि तऽ आइ जे छै, हम जे छै से सिखबैत। तऽ के सीखत ने, आगू आबै व। के जेनरेशन सभ बुझतै, अच्छा अपन सभ ओता की सभ फेमस। जेना कहलो जाइ छै। जे पान मखान मिथिला। पान मखान मछली। बड़ा फेमस छै। ओना मिथिला पेंटिंग बड़ा फेमस छै। अपन धरोहर। के ध्यान हमरे सभके राखय पड़त, अपने सभके समाजे के लोक के राखऽ पड़तनि।
हँ हँ, अपना सभ नहि रखबै तऽ फेर की कहै छै। अहाँके हमरा सभके अपना जेनरेशनो के बुझेबाक अपना। पैघ अपना सभ, छोट बच्चा सभके हमर सभ। सभके बुझनाइ जरूरी छै, अपना सभ नहि जानबै तऽ ई सभ केना जानतै।
हँ हँ, सएह बात छै, ताहि वजह सँ हमहूँ तऽ। अपन बाल बच्चा के मैथिलिए सिखबै छी कि भऽ?
हँ मैथिली बजना बहुत जरूरी छै, बिलकुल बिलकुल। इहो बुझियौ, अपनसभके एकटा अछि संस्कृति जे कि अपनासभ मैथिली नहि बाजतै। तहन तऽ नहि बुझतै, तहन तऽ बुझियौ कि पते नहि चलतै की छै मिथिलांचल। मिथिलांचलके बारेमे बुझनाइ जरूरी छै। ने
हँ तऽ अपन ओनाहितो जे छै, से अपन प्रथा, अपन कल्चर बहुत। रिच छै, बहुत बहुत प्रसिद्ध छै, बहुत फेमस छै। ओहिमे रंग बिरंग के। खाना सँ लऽ कऽ हर प्रकार के चीज अहाँकेँ तें ने कहल जाय छै, मिथिलांचल जे छै से। अ हिनका की कहल जाइ छनि अ जमाय सभके कते मत, जमाय सभके कत। कते सत्कार होइ छनि, छप्पन भोग के खाना देखबे करै छियै कते।
रामे भगवान अहाँ के आयल छलथि अयोध्यासँ विवाह करे लए सीता मैयासँ।
हँ तऽ उएह बात छै, अपन केलहुँ बढ़िआँ सँ भेल हमरौ मूड़न। केलहुँ बढ़िआँ सभ अहाँके।
पूछै छी कि अहाँके मूड़न, उपनयन सभ। की भेल, मूड़न तऽ भऽ गेल, आब उपनयन बचल अहाँके।
हँ तऽ हमर वएह कुलदेवी के। वाह बहुत, अरे मूड़न के तैयारीमे तऽ। एते टाइम लागल जे रोज लागै छल बजार जा रहल छी, आइ आइ केस लेनिहार के कपड़ा। तऽ आइ आइ जे छै, से रिश्तेदार के कपड़ा तऽ आइ। मूड़न जे बच्चा के भेल, ओकर कपड़ा फेर।